नमस्ते का हाल चाल से अहाँके बढ़ियाँ लग, बढ़ियाँ छै।
हाँ हमर हाल चाल सब नीक। रुउवा बताइ, रुउवा हाल चाल कैसा नीक छै।
हमार भी सब हाल चाल सब नीक छै, सब बढ़ियाँ छै, हम ते बस भगवानके दुआ से बहोत बढ़ियाँ छै, अपन बताउ का खा हा का का खाना खयले छै।
आ हमते अभी जस्ट खाना खयले छीयै और बताय छी घर के लोग सब नीक छै, माय, बाबूजी, भाय, बहिन के तबियत सब नीक छै।
हुं। हमार ते घर जा के सब माय, बाबू, भाय, बहन सब कोइ नीक छै, सब कोइ सही सलामत छै, सब कोइ सही छै, हमर ते घर परिवार के लोग सभी कोइ बढ़िया छै सभी कोइ, अहाँ के बताउ ने अहाँके का के खाना मे खैले छै।
जस्ट अभी खाना खैले छी। ओय खाना खरे छीये रो टी खएले छिये, लौका का सब्जी खएले छियै और आम खएले छी और सलाद खएलै छी। खा पीके थोड़ा थोड़ा पेट मे थोड़ा बानी, मार्केट में लस्सी पी ले छै। काफी ठीक रहै छै और बताय रउवा खाना पीना मे का आज खैली छै।
हम ते आज खाना पीना मे खले छी थोड़ा खीर, पूरी, तस्मय आ फुलकी गरम गरम मम्मी छनले छै त थोड़ा वही खएले छी, आज तऽ थोड़ा बैठल छै घर परिवार के साथे सब कोइ एके साथ ते बैठल छै ने ते वही सोचले छै कि का आज बने, का आज बने रात मे ते वही माई कले छै कथी की आय बहुत दिन हो गेले अ खीर, पूरी, तस्मय इ सब खायल छै तऽ वहि हम बनावे छिये, आज सारा आज रात के आ शाम के ते सभी कोइ वही खाय छै ते हम कहे ठीके छै बना लियौ बहोत दिन हो गेले खीर, पूरी खाय तऽ आय वही माय बनेले रात के खीर पूरी यही हम खैले छै, रखा छै खीर पूरी ओयठा बहुत भर पेट खा लेले ने छी त थोड़ा वही थोड़ा निकले बाहर ते थोड़ा एगो ठंडा लेले लस्सी उस्सी लेले छै आ एक दू दोस्त बिल के छत पे बैठ के वही पीनिये सब आ सब पी उ के थोड़ा पेट हल्का हो गेले ने छै तऽ वही थोड़ा टहलत रहले छै तऽ सोचनी की थोड़ा हम अपन भायके याद करले छै तऽ वही अहाँके याद करलीहे ते रुउवा बताउ और सब अच्छा सही सलामत सब कुछ चल सब जिंदगी अच्छा से चलते छै।
हाँ हमर यहां सब ठीक बाटे छै सब, तबे ते सब लोकके ठीक छै और बताय छै सुन सुनै छै कि रोउर मोबाएल खराब हो जाय छै, मोबाएल के डिस्प्ले छै तब मुबाएलो बनवा ले छै, मुबाएलो अ बढ़ियाँ चलय छै।
रोउवा ते सही सुनै छै कि हमर मुबाएल के तनि डिस्प्ले खराब हो गेल छै, सब फूट फाट गलै छै ने ते उ ते हम आजे थोड़ा बनबाएले छी, थोड़ा आज हम हजार दोस्त हय ने छै, वही से मुबाएल उबाएलके काम करै छै, हमर एगो दोस्त ते हमरा ते इ सबके मुबाएल के बारेमे ना पता छै कि का चीज का चीज होकल ए का चीज कैसे लगै छै, कोन चीज कैसे मिलै छै, कोन चीज हम सोचले छै कथी की हम अकेले जेबे ते हमरा के कही दुकानदार ठग देते छै की कही नकली समान हमरा के दे देते छै तऽ हम वहि अपन एगो दोस्त के बुलैले छिये ते वही दोस्त एले छै ने ते बजार गेले छै त वही थोड़ा हमर मुबाएल के ने फोल्डर फो टे छै हमर मुबाएल के वही फूट गेले ने उ हमर फोल्डर मुबाएल के त वही दोस्त के ले के गेले छै मुबाएल के दुकान पे त वही पे थोड़ा फोल्डर खोदले छै, वहि छ सौ, सात सौ मे भेले छै थोड़ा फोल्डर आ घरे अले ने छै त हमर दोस्त सारा समान रखले छै घर पे तऽ वहि काय कर ले छै कि थोड़ा खोल खालके आ सब फोल्डर ओलडर थोड़ा बना उना देले छै तऽ हम तऽ पहली बार देखने छै कि फोन के कैसे खोलल जाले छै, ओ मे नोट भी रहले फोन मे। तऽ वही हमर दोस्त खोल उल के या लगले छै फोल्डर उल्डर आ देखली का कि ऊपर से ने रबर लगा देले हमर फोन छै त हम पूछे छै कथी की रबर काहे ले लगले छै हमर फोन में ते दोस्त बोलले की रबर पे ने फोल्डर के टाइट कर के रख दे छै उही ढिल डुल नहि करतै तऽ बढ़िआँसँ सेट होते तऽ वही हम अपन फोन बनने छियै तऽ अहाँके बताउ पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलै छै सभ बढ़िआँ चलै छै।
ह पढ़ाई लिखाई सब नीक चले छै कोचिंग उचंग थोड़ा बनबे छै त घर पे पढ़ाइयो करे। छै तऽ उ हम बोलै छिय कि। मोबाइल तो हमरो बना आबे छै तो तीन चार दू तीन साल पहिले छै मोबाइलो सीख ले छै। हमर मोहल्ला मे एगो दोस्त रहे छै ओकर दुकान रहे छै त ओ बनाय छै ओहि दोस्त लग जा क दू घंटा रोज बैठे छै बातो करे छै त हम देख देख के सीख ले छ त छे महीना लागे छै हमरा सीखे मे त हमरो काफी ब मोबाइल के सिस्टम के बारे मे सब मालूम छै आ बना आबे छै। पिनो बना लेबे छियै डिस्प्लेओ बना लेबे छियै टॉर्चो बना ले छियै हमरो मोबाइल के थोड़ा जानकारी रहे छै तऽ हममे मोबाइल के जानै छी तऽ हमर मोबाइल तऽ खराब। घर केँ मोबाइल। खराब होइ छै त हम। खुद जाके बना लै छियै स्पीकर भी खराब होइ छै त बदलि लै छियै मोबाइलके काफी हमरो जानकारी रहै छै त हम तो नहि जानते रहै छियै कि माल खराब होइ छै बता दैत छी कि माल खराब अछि। मोबाइल बना ले छै बनाे छै मोाइल त हम खुद मोबाइल बना ले छी हमरो बना मोबाइल आयब ज मोबाइल बना ले छै। कोइ बात नहि छै हमरा मोबाइल में कछु दिक। कट होइ छै, कुछो खराबी होइ छै। त हमरा से बात करै छी। छै हमरो मोबाइल। बना दै छै हमर टाइम मिले छै त जरूर मोबाइल बना देै छ पढ़ाई के बारे मे तऽलं। पूछे नहि छै त पढ़ाई लिखाई त नीके चलताे छै हमर तीन चार महीना बाद। तऽ जे तजाम। पढै त छी ओ तैयारी करै छै। कोचिंग इसकुल त बंन्द हो जाइ छै त का कहै छै ऑनलाइन दूगो बैच खरीद ले छै मैथ के त ओहिमे सब सबजेक्ट बढ़िआं नीक लागे छै आ जाइ छै मैथ मे विज्ञान मे दिक्कत होइ छै। त का करै छै हर सब्जेक्ट दू दू घंटा टाइम देे छै सब पे दू दू घंटा बनाय छै मैथ में जे जे न आय छै क्वेशस्चन के बनाय छै सर कहे छै कि जे कष्टै। से ओ बा छै बार आराम से बनाइ छी त आइ छै त हमर थोडा उड़ा जाइ छै न छिय त दोस्तो सब। बोलाइ छै सात सब मिलके बनाई। छै तऽ हमनी के समझ मे आ जाय छैय हमर दोस्त के समझमे आयते हमरा बताै छैय हमरा समझमे तऽ। ओकरा बाद। तय छैय तऽ मिल बट के होमवर्क बनाय छैय तऽ समझ। जाइ जाइ छै। आ विज्ञान मे इ छै कि सब प्लान मे जो लिखाय जाइ छैय फिगरो बनात आबी। कतौ जाइ। तऽ ओकरो प्रैक्टिस करै छैय तऽ हम तऽ पढ़ाइ पर ध्यान दै छियै तऽ हमर लागै छै कि ट्वेलथ मे अच्छा नं्बर आ जाइ छैय। तीन मे त हम अच्छा नम्बर आए छैय फर्स्ट डविजन से पास करै। छैय टूवेल्थ मे उम्मद होइ छैय। की अच्छा नंबर आ जाए। जाइ छैय। सतर अस्सी परसेंट परसेंट आ जाय छैय आ जाय छैय तो बढ़िया कॉलेज मिल जाय छैय हमरो मन बात। बाहर मे जा के पढ़ाइ करै छैय। और बताय सुनै ही एग्जाम पढ़े छैय कैसे एग्जाम।
आ हम तऽ अभी गाम। देले छैय थोड़ा कुछ दिन पहिले हमर एग्जाम पड़ले छैय एगो फोर्म भरले छैय ने दू तीन दोस्त मिल के एगो फोारम भरले छैयठीक छैय तऽ व। थोड़ा जाके पटना जिलामे ने थोड़ा एग्जाम हमर पड़ल छैय वह एग्जाम हमर पड़ल छैय तऽ वही हमलोग सारा दोस्त मिलके छैय थोड़ा जाइ छै पटना एग्जाम देले छ तऽ एग्जाम तऽ बहुत अच्छा बीतल छैय एग्जाम अच्छा बीत। ल के पीछे कारण ई रहले ने छैय कि हमने सारा जो तीन चार दोस्त मिल के फोर्म भरले छैय तऽ ओ एग्जाम मे का का आबे वाला हे ने छैय तऽ ओ सबके पढ़ाई लिखाई हम के सब कोइ मिल के करले छैय हमन के पहिले। ग्रुप मे बैठ के सब कोई आपस मे बैठ के आ टॉपिक बााय टॉपिक सब कछ के पढ़ाई करले छैय हमने का करले छै कि एगो दोस्त एगो नोट्स बनाबे छै एगो दोस्त का करे छै कि एगो खोजे छै कि कहाँ से क। आबे वाला होते कहाँ से पूछे जेते आ एगो दोस्त याद करे छैय आ सारा दोस्त मिल केसे टॉपिक बााय टॉपिक सारा चीज हमन के ने बहुत बढ़ी से पढ़ले छै आ सब निकाल के भी भी आई सब निकाल के सारा किताब से भी भी आई क्वेेश्चन निकाल लेले छैय। छैय एगो नोट्स तैयार कर लै छैय सारा दोस्त मिलके एगो नोट्स तैय कर ले छैय आ फिर दोस्त में बाँट ले छैय अ तीनों दोस्त मिलके न रोज एक घण्टा दू घण्टा साथ ग्रुप पढ़ाइ कर ले छैय कैसे ग्रुप। पढ़ाइ करलास छैय ने ई होकै छैय कि सब समझ अबै छैय कि कहाँ कहाँ कितना हमने कमी हइ छैय, हमने कोन कोन चीज अभी छूटै छैय, कोन कोन चीज बकी लगै छैय, हमने कैसन तैयारी होइ छैय, हमने की तैयारी बढ़िआँ होले छैय। होले छै त वी हमन के सारा कोई ने ग्रुप में बैठ के तैयारी करले छै त वही सब बढ़िया से याद वाद करले छै सब बढ़िया वढ़िया से पढ़ले छै हमनीक के त वही हमनीक के एग्जाम दे निकले छै हम के जैसे क्वेेश्चन देखले छै हमन के मन पूरा खुश। उ भेलय नै केस हमनी के देखनिये की हमनी के जो भी पढ़ले रहल वही सारा क्वेेशनल सारा क्वेश्चन टकरा गेल छै त हमन के बहुत बढ़िया से सारा हर क्वेेश्चन के हरेक सवाल के जवाब देले छै बढ़िया से एकोगे क्व। हमनीके छोड़ले न छैय वही हमनीके पटनामे एलै तऽ वही हमनीके थोड़ा रातिमे निकलले छैय हमनीक हमनीके पहले निकलले छैय कि कहीं लेट न हो गेलै न होकै तऽ हमनीके लेट उट तऽ नहि भेले छैय हमनीके सब समय। एग्जाम उग्जाम दे देने छैय आ वह हमनी के फिर उधर से ट्रेन के मजा ले सोचले की कथि ट्रेन से सब केई उधर से ए्जाम देेले के ब आवे छैय घरे अपना तऽ वह लगभग तीन चार चार चार न पांच घंटा लग गेले छैय हमनी के ट्रेन से। अपना घरे तक आबे मे थो रास्ता मे वह हमी लोग ठंडा उंडा पिले छैय ट्रेन उरेन मे थोा गपे मारते उरते लूडो उडो खेलते उलते छैय चार घंटा टाइम लगले लगभग लगभग हमन के अपन घरे आगे छैय सही सलामतजाम त इग्जाम सब मिल के। अच्छा बीतलै छैय हमर एग्जाम तऽ कहले छैय कि थोड़ा बादमे बात करै छैय थोड़ा नीन्द आब आबै छैय या फिर कॉल बात करै छैय हम ठीक आर रौवा से बात करि कऽ बहुत नीक लागल छैय आज।
हमरो नीक लागै छैय ठीक बाद में बात करै छी।
ठीक।